नस्ते सब आओ सब नीक छै तबियतो सब नीक छै
हँ हमर सभ तबियत नीक छै अहाँके सब तबियत नीक छै
हँ सा त देखनी आओर बताय छै घर परिवार लोक सब नीक छै माय बाबूजी भाय बहिन सब नीक छै
अपने लोक के सब नीक छै घर परिवार माय बाबू जेसब लोग निक छै छै
ह हमरो घरके परिवार सब नीक छै भाय बहन सबके नीक छै आओर बताै छै नाचा पानी भ छै कि नहि कभी मु पान प छै कि छाता पाइन हो छै हेलो हेलो आवाज आबै छै हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो